हेलो हेलो हेलो
हेलो हेलो
हेलो
हँ प्रणाम दीदी
हेलो
प्रणाम दीदी
आ खुश
हु हँ
बढ़िआँ
सब ठीके छै
बढ़िया छीयो न ओ कहाँ गेल रही आय
हँ अगे दोस्त के साथ बेगूसराय गेल रहियै दोस्त के साथ बेगूसराय -
ओ बेगूसराय मे आइ घूमै रही अच्छा अच्छा ओ केकरो तबियत खराब रहै की
अरे दोस्ते के तबियत खराब रहे
ओ ओकरे तबियत खराब रहे केकरा कने देखा देब
ह हरिओम बला नहि रहै जेकरा कन बाबूके देखैै ओकरे कन हँ डॉक्टर तऽ बढ़िआं छै भीड़ हरदम लगले रहै छैक ओकरा कन
ओ बहुत भीड़ रहै छै
हँ इहा दिक्कत छै कि एके दिन देखै छै
ओ सप्ताहिक डॉक्टर छै नऽ
सप्ताहमे एक दिन आजाद होइ छै ओकर बाद दू दिन दिल्ली मे देखे छै एक दिन गाजियाबाद मे आ एक दिन पटना मे एक दिन भागलपुरमे एक दिन एहिजाँ बरोनी बेगूसराय
हँ तऽ डॉक्टर कऽ चक्कर तऽ लगते रहै छै आदमी केँ से
हुँ
केतै फीस छै डाकटर कऽ
फीस एक सौ रुपैया छै हलो एक सौ रुपैया फीस छै आ उहे जै हिसाबसँ अपन दबाइ देतौ जइ सँ बाबू कऽ होय गेलै रहैल एक महीना कऽ चौबीस सौउ रुपैया दबाइ पन्द्रह दिन कऽ लेय कऽ एलियै
अच्छह
अभी दोस्त वाला दोस्त गेले ओकर होलै साढे पाँच सौ रुपैया दबाइक होले
अच्छा
उहे देखाय केँ एलै तऽ आइ सँ दबाइ खैतै अपना
देखा लेलखिन नय तैयो नम्बर जल्दी हँ
हमही कहलियै चल देखबाय लेब ओकरे सँ कहलकै ठीक
हँ भले भलाइ करैक चाही आउर
तब पहुँचाइए दै छियै डॉकटर अर कऽ
आजकल कोइ चीज छै नय अथी करैक कऽ की चलो आजकल छोड़ दै छियै हँ
नय बोलै छै तऽ चैल जाइ छी हमहूँ बोलबै छियै चैल आबै छी ई नय छै
हुँ अगले बगल केँ दोस्त छौ की
कैदी बादी केँ मित्र छै जेना अंटी जी आर की आन्टी जी कऽ सुइया आर प तै छै नऽ तऽ बोलाय लै छितै चैल आबै छै ऐसी पैसो आर नय ले छै कहै छै भाय नय छी भाय नय छी की पैसा ई सब कहै छै बाबुओ आरकेऽ मतलब सुइया आर पड़ै छै तऽ चइले आबै छै दै दै आय कऽ
हँ तब की दो तरफ से नऽ होइ छै एक तरफ सँ भोड़ी होइ छै
हँ कभी कभी डरो लगै कभी कभी डरो लगै छै कही कि बाबू घोसबै लगथिन कि कथी लऽ जाइ छै
ऐ बाबू समझाबे परते ओहि से ओकरे गाछ लगबे रहि की
उहे नय उहे नऽ एडमिशन करबेलकै हँ ओकरे भुरू नऽ गेलियै
अच्छा
बी एड बलामे
कही घुमली नय बेगूसराय की खाली ऐसी डॉकटरे तर
खाली डॉक्टरे कऽ नऽ डॉक्टरे कऽ नऽ टाइम लैग जाइ छै घुमेय केँ टाइम मिलै छै
बेगूसरायमे तऽ नौलक्खो मंदिर छै नय रे
दूर छै
हम्मे आर गेल रहियै बेगूसराय के नौलक्खो मंदिर मे
हाँ हमहुँ तऽ ऐबै कैलियै
पूरा एकदम भीड़ आर रहै छै एकदम
हाँ
साफ साफ सफाइ सब कुछ रहै छै।
हाँ
सब आर की बेगूसराय भी गेल न कैलकै हन की ओइसिहि छै
डेवलप तऽ पूरा केलकै पाँच किलोमीटर पुल बनेलकै हन पूरा
हाँ
तऽ
कन कनिये पूल बनेलकै
पूल रिफाइनरी गेट से लै के पूल जेल गेट से आगे निकाल लै जेल से आगे एगो लगेलकै हन।
मोटरसाइकिल आर चलै ने छै तऽ
पु नय अभी पुल चालू नय होलै हन। चालू होतै इहे साल
बढ़ियाँ सिमरिये पुल ऐसन बनेेलकौ हन की
चालू हाँ हाँ जैसे भीड़ भीड़ भाड़ नय होइ छै।
हाँ।
भीड़ भाड़ नय भीड़ भाड़ बाजारमे नय रहतै।
अच्छा
मतलब गाड़ी आर बड़का गाड़ी डायरेक्ट बाजार पास चलि जेतै।
धीरे धीरे देखहिन तरक्की बड़ौनी करतै ऐहन थोड़हि छै जे खाली बेगूये सराय
पुल के तऽ नीव लगलै ने बरौनीयों मे काम चालू छै हुँ अथी ई नय छै मलेट्री कैम्प नय छौ। मलेट्री कैंप से लैके हँ ओन्नेस लैके एन्ने बाटिका चौक तक
अच्छा
योग एक किलोमीटर एक एक किलोमीटर के आस पास
दू तीन साल लगेैतौ तैयो
दू तीन साल पाँन साल लगैतौ
पाँच साल देखहिन की होय छै।
कम से कम पाँच साल लगैतौ
हाँ
ओकर बाद धीरे धीरे। हुँ ओकर बाद रेलवे मार्केट खतम होइ जैतै।
ओ धीरे धीरे ऐसिहीं होतै। प्रोग्रेस होइके चाही धीरे धीरे हर चीज मे। क्यूंकि एन्ने कभी तरक्की होलै नय
हुँ आ चुकि ओनौका जे आदमी रहतै सब बाटीके चौक भागतै। एन्ने एन्ने अइबे नय करतै
हाँ तऽ
मधुरा पुल पणिया जते छै सब ओनहि भागतै एके बार बाटिका चौक पर कनी सब्जी मण्डी होलै फेर घर वापसी
हाँ
जेने जे स्टेशन जेतै जे स्टेशन जेतै ओन्ही से घुसतै
हँ तब की बेगूओसरायमे डाक्टर आर लेकिन बढ़ियाँ बढ़ियाँ छै लेकिन बरौनी मे नय छै इहोर सब ने सोचै वाली बात छै इधरी इधरियो डाक्टर बढ़ियाँ बढ़ियाँ बैठाबै होस पीटल खोलै।
हाँ खोलबे करतै की
इम्हरो आर खुलैेये के चाही इने एगो खाली लाइफे केयर ने की लाइफे लाइन छियै कुछ
लाइफ लाइन ओहो लुटय छै खाली
तब ओ लुटेरे के छै बेसी
पूरा लूटै छै पैसा
आ ई आर बैठे छै कि नय आर पी दास आर
आर पी दास ओकर भाव बढ़ि गेलै हेन
ओ
बैठबे नय करै छै बैठतौ तऽ कभी दू बजे कभी तीन बजे मतलब अपन मन से छै टाइमिंग नय छै
अच्छा
रमणीकान्त एगो छै एगो नीरज जी आर सभ ऐसहि छै तनी मनी के लिए नय
राह
तनी मनी इलाज के लिए ई सब डाक्टर छै
हुँ उहे चलते तब ओकरा कन कोइ जल्दी जाय ले नय चाहै छै
तनी मनी बोखार सर्दी होलौ जादे के लिए नय छै।
नय नय
हँ हमरा रहय डाक्टरके फीस पाँच सौ सात सौ ऐसे
ठीक हँ ठीक
ओने नै ने छौ जादे फीस
हँ ठीक कोन छै सब जगह उहे बात छै।
हँ सब जगह वैसीही चलबे करै छै डाक डक्टरके आ डाक्टर कन हमेशा भीड़ रहबे करतौ कोइ भी डाक्टर रहै की
सब डाक्टर कऽ नऽ भीड़ रहै छै तऽ बढ़िया झोला छपकू सब कन भीड़
सब कन हमेशा हँ
हिया जैड़ जड़िमे जड़ी बूटी बला कन भीड़ हो जाइ छै तऽ उ तऽ डाक्टरे छै
हँ ठीके कहै छै
डाक्टर आर कन जाइयो मे अब अथी लगै छै कि कितना पैसा लाइ केँ जेबही केतना लगतौ सेहो नय नऽ पता चलै
आ कोन दवाइ चलैतो की दवाइ चलेतो कोई पता चलतौ
आजकल गरीब आदमीे केँ इलाजो मुश्किल छै
उल्टा पुलटा दबाई चला देलको हेबा होय गेलौ नौ केँ तेरह लगाय देलकौ
वैसही होइ छै सरकारी हॉस्पिटलमे तऽ आओर जादे पैर जेतो ला परवाहिए ज्यादे होइ छै सरकारी हॉस्पिटल
लोकल नइ पटना मे जे है सरकारी हॉस्पिटल उ सब अच्छा छै
पटना मे नय ई जे कोन तनि अभी आजकल दे कोन ऐसी बदमाशी करै छै
हँ
आओर सब ठीक नऽ छौ राजू देखहीन चाय बनबै लऽ जाइ छियौ ठीक नऽ
ठीके छै आइयो चाय पऽ की
हँ ठीक जाय रहल बोला रहलखिन चाय बनबै लऽ ठीक।
आबै छियौ ठीक